हँ हेलो
ओजा् होइत छै कि
आ नहि नहि बाँकी अथी पंखा या कूलर के आवाज आइब रहल अछि अइ मे
अच्छा हमरा तरफ सँ
हँ हँ
अच्छा बन्द भेल आब की
हँ हँ आब भऽ गेल बन्द भऽ गेल
जी
हँ अहाँके जे छै से प्रोफाइल पर देखलो हँ ओ
जी
एकदम बड़ी सटीक पंक्ति जे छै से लिख देने छीयै ओहि मे
नीक लागले तऽ सोचलियै लिख दियै
नहि नहि एक नम्बर छै हमर एगो आओर मित्र छै एतऽ के मतलब सरिसो पाही कल्याणपुर छै एकटा जगह झंझारपुरसँ कनिक आगू ओतऽ के जे छै से पण्डित बमबम मिश्र छै नाम
ओ
तऽ उ मने अथिओसभ करै छै कर्मकाण्डी अथिओसभ छै आ कथा वाचन सेहो करै छै
हँ
त मने आए एकटा और मित्र छै हमर प्रकाश कुमार झा छै एग त उ जे छै से दरभंगा आकाशवाणीमे काम करै छै अथीमे
ह
आकाश आकाशवाणी दरभंगा अथी नहि छै रेडियो अथी के स्टेशन तऽ ओतऽ जे छै से काज करै छै ओसभ तऽ मने अहि तरहसँ जे हइ से मने एहने एहने कोनो संस्कृत के या कोनो भी एहन जेना बहुते मतलब जैमे मार्मिक चीज सब छुपल रहै छै
हू हू
तऽ उसभ जे छैय से अही तरहसँ लगबैत रहै छै हमहूँ जे छै से कखनो कालक ईसभ चीज लगेबैत लगबैत रहैत छी मुदा ओना इसब चीज जे छैय से अपनेसँव जे हइ से प्रस्फुटित होवऽवला चीज सब छै
जी जी जी ई सब अपने अंतरात्मा मे जे भेल न
हँ हँ हँ हँ
ओह ओ अहाँ बेसी कनि अथी होइ छै बाद बाकी ककरो अथी केला स नहि छै लेकिन जे चीज जे लोग जैन गेल न तऽ ओकरा ओ प्रति ओ
हँ हँ
ओहन रहल जे हम एहने काम करी या एहने किछ करी
हँ हँ नहि नहि एकदम एकदम बढ़िआँ छै अहाँ तऽ मतलब सिर्फ ओ एकटा वाक्य देखि कऽ जे छै से हमरा अहाँके मतलब पूरा जे छै से व्यक्तित्व परीक्षण जे नहि होइ छै पर्सनलिटी टेस्ट से हम ओहि एकटा ओहि लाइनसँ जे छै से कऽ लेलहुँ जे हँ अहाँ स मे कोनो एकदम गम्भीर व्यक्ति छी
जी जी
तऽ मतलब जेना अध्ययनो करैत हबै तहाँ एकदम पूरा डीप मे जे छै
जी अध्ययन त कहए पर नैया जेब त ओ समय नहि सरकारो नहि देखै छियै जे वैकेंसीए निकाले छै तऽ एगो वैकेंसी के छओ छओ साल लटकेने रहे छै एगो बिहार बिहार एस एस सी के निकालने रहे ओ आइ सात साल भए गेल
हँ हँ बिहार एस एस सी सी जी एल फोर इंटरमीडिएट वाला जे
हँ सेकं्ड वला हँ सेकं्ड द्वितीय इटरने कते दिन भऽ गेलै एखन तक कोनो ओ सुरे सेरे नहि छै
हँ ओ कहने तऽ छै उ छात्र नेता दिलीप कुमार जे छै से देने रहै अथिी कि दस पन्द्रह दिनमे जे छै से एकग्जाम के डेट नहि जारी करबै तऽ आंन्दोलन हेतै
ह ओ तऽ अपना भर बहुत प्रयास करै छै जेना टी आ फोरे वालला वैकेंसी छै दू साल से कहि रहल छै एहि महिीना अगिला महिीना फेर कहलक दस दिनका बाद फेर कहलक पन्द्रह जुलाई के बाद
अब ई बुझियौ ने ई ई टी आरी फोर वला तऽ जे छै से ई दिसम्बर तकमे चलि जेतै
हँ सत्ताइस मे प्रवेश कए जेतै
हँ सत्ताइस मे प्रवेश कर
होइत होय सताइस मे प्रवेश कए द देखियौ ने पहिले कहैत रहै एक लाख एक लाख से फेर एलै पचासी हजार पचासी हजार से रलय सैंतालिस हजार सैंतालिस से चौवालीस पर ले चौवालीस पर आ बीस हजार वंसी हर
आब केह रहल छै जे हँ हर साल बीस हजार के जे छै से
हु ई तऽ विद्यार्थी स ठकनाइए भेलै
तऽ ठकनाइ नहि भेलै पूरा ठकनाइ भेलै कि ओते विद्यार्थी उम्मीद पर ते जे हँ हमर भऽ जायत भऽ जायत आ बेचारा जे छै से फेर
हू सही बात छै
अच्छा जहन कोनो चीजके डेट नहि निकलैत छै ने तऽ विद्यार्थियो मतलब कोन दिशामे मतलब तैयारी करै से ओहो अथी भेलै छै हँ
डेट देख लेलक ने तऽ पता चलि गेल जे आइसँ हम तीन महिना बाद या दू महीना बाद हमर एग्जाम छैये ओह हिसाबे तैयारी करनाइ शुरू कए देै छै जे पाँच घंटा के हम रोज पढ़बैत त हमर ई क्लियर भए जाय या ई सब्जेक्ट पकड़मे आबि जायतऽ ओ लोक ओहि हिसाबे ए्जाम डेट नहि निकलै त अपन अलसाल छै करबे करबै आइ करबै काल्हि करबै
हँ हँ हँ अहाँ लग कोनो मतलब अथी नहि कोनो बेर मतलब हम अपना लेल पूछि रहल छी जे कोनो एहन अथी नहि छै कोचिग उचिग जतऽ नजदीकमे मतलब अपन पढ़बो करी आ पढ़ेबो करी
एतय नहि तऽ नहि मिलै होम कोचिंग जेना करबै ने
हँ
तऽ ओ होम कोचिंगके लेल जे छै से ओसभ अपना हिसाबसँ करत जेना अहाँ को मतलब कोनो बढ़िआँ इसकुलमे बच्चा पढ़ि रहल छै जेनानि पी सी एस छै हमर सबके बगलमे इसकुल बढ़िआँ इस्कुल छै सुदर्शनक के आचार्य सुदर्शनक के छियै कोहि मतलब ओहि बच्चाके हम कोचिंग पकेड़ लेलियै
हँ
ओ गार्जियन सब अहाँके अपना हिसाब से कहत जेना आइ मंगल छियै तऽइ अहाँ दू बजे काल्हि बुध छै, काल्हि अहाँ एकके बजे आब। हम आइ घुमय लए जा रहल छी आँ रातमे आठ बजे आयब जा एहि हिसाबे कर जा ओहि, अहाँ फ्री नहि नए होलो
नहि नहि ओ तऽ केना दिन भए जेतै
ई भए जाइ छै जे आब जेना दिमाग मे रहै छै ओ आइ नहि पढ़ेलिय आ दू बजे जाइके छै या एक दिन मतलब लगातार रहल ने दूए बजे पढ़ेनाइ छै तऽ ओ कहि ठीक रहै छै
हँ हँ
पूरा लोक के शिड्यूल मे रहल छै ठीक छै दूए बजे जेबै। ओ सब ऊपर से दोसर के पीछे जे ओ अहाँके बार बार चेक करैत रह जेना इंग्लिश हमहाँ बिहार बोर्ड के बच्चा छी एगो एगो उदाहरण कहै छी तऽ इंग्लिश कनि जाइ छियै कमजोर हेतै तऽ ओ आब ओहि पर बेसी पकड़ के रहै छै नहि सर हिन्दी नहि इंग्लिश छै तऽ ओहिसभ कनि भए जाइ छै। ए तऽ कनि कोचिंग जेनाइ कनि छै ईसभ चैलेंज लेकिन तैयो पढ़ा लेकिन फेर ओते नय दै छै मतलब देखले थि ने साब पर पन्द्रह सए दू हजार हँ तऽ ओई मे नय ने मतलब भए पाबै छै वह कनि ई भेल जे समाइयो खतम भए जायता ओहेन किछ हेबो नय करै छै, ई समस्या छै
अच्छा हँ, हँ, होमे ट्विटर सब जे छै से, आ कए टा ज्वाइने करत एगो दूगो तीन गो ज्वाइन हाँ आ उ सभके तऽ इंडिविजुअलिए पढ़ाब पड़तै वन टू वन
हँ सबके एक दम मतलब
कोनो एहन जगह तऽ छै नय जे एके बेर, मे कम से कम बेसी स नय दसो गो रहते ने
एगो, एगो जगह छैह अहाँ सब बच्चा के एके ठांव बजाए लेलियए। सेस त नए करेय गार्जियन सब पर नए हमर एकेगो बच्चा छै त ओ एक घंटा ओकरा प्रोपर समय दियऔ यदि घर बगलो मे छै तहनो नय कहत जे एक ठमा पढ़ेयौ, ओय नए नए हमरा प्र उऊह पड़
अच्छा
ई सब कनी छै
हाँ अ
विद्यार्थी जे छै से मने पेरेन्ट्स जे छै से क्वालिटी के साथ कोनो कम्प्रोमाइज नय करै छै
नय नय नय ओ चाही एकरा सबके, जेना ओ अपना सबके त म ने दरभंगा मा ह पे गार्जियनो बुझे छै ठीक छै
हँ
खाली गलत नहि पढ़ाइयौ मतलब पढ़ाइ एतय सब छै नय पूरा अहाँके बार बार
मने एकदम निगरानी मे रखै छै
हँ ह पूरा निगरानी मोबइल न छुए देलिये तऽ ओहि दिन तऽ नय किछु कहत अगिला दिन कहत सर ऐसे ऐसे थोड़ा बच्चा के सामने मोबाइल आप पकर ते हैं
हँ हँ
तिऽ ईसभ कनि भऽ जाइ छै
हँ हँ गार्जियनो ओय लेवल के छै ने तैय दुआरे
जी जी
एगो ईस्कूल छै उ एतय कथि कहै छै रुकन पुरा मे एगो ईस्कुल छै टेंट मोंटेसरी ईस्कुल
अच्छा
ओय इसकुल मे हमरो जे छै से मने रिलेटिवके एगो बच्चा पढ़ैत छै मतलब हमरा भैगना लगतै
हूं
तऽ ओकरा देखै छियै पूरा शेड्यूल एहन रहैत छै ने डेली जे छै से ओकर पेरेन्ट्स मतलब ओयप ओकर इसकुल डायरी जे छै तैय पर सिग्नेचर करबे टा करै छै
कच्छा
आ ओयप सिगनेचर जे एक दिन नै रहतै ने तऽ ओ विद्यार्थे के नोटिस चलि अबै छै जे अहाँके गार्जियन अहाँ के साथ ढिलैय कऽ रहल है आ ओयके व्हाट्सऐप ग्रुप मे जे छै हँ व्हाट्सएप ग्रुपमे जे छै से ओकरा अथीमे भेज दै छै
म ई सब छै कनी ईसभ एते ई सब ज्यदा अथी भऽ गेलै इ
हँ ई बहुते भऽ गेलै हँ हँ हँ ऐ हमरा बुझा मतलब टॉर्चर व्यक्ति के
जी जी जी बच्चा गार्जियनो कनि रहै छै अपना सऽ कोनो गार्जियन फ्री नै छै ओ चलि गेल अपना कोनो काज करै लए आब ओकरा साइन करियौ नहि केलियौ तऽ ओइकेँ लेल अहाँकेँ फोन करत य बच्चोकेँ नै इसकुलमे अथी करैत छै
हँ हँ हँ
ई सब कनी भऽ जाइ छै
ई तऽ मतलब एकबैग मतलब अथी भए गेले पूरा कंट्रोल मतलब अथी भए गेले
हँ ई सब सब सए फटकका द बिजी छै इसकुल जते छै न
हँ हँ
सभ चाहै छै हम सभ केँ चाइप दियै तऽ ओइकेँ लेल तऽ किछ नया नया करतै तहने नऽ किछ हेतै
हँ हँ
आ बच्चा कऽ आकर्षित केना करी जेना अहाँ कोनो गाँव मे गेले प्रचार करय केँ लेल कोनो नया इस कुल वला ओ चाहत जे हम कोन नया तरीका सऽ ओकरा हम अपना ओर आकर्षित करियै
आ बज जबकी आ जब केँ ओहन आउटकम नहि छै जेहन ओसभ जाय जाय हिसाबसँ करै छै ओ ओहन अथी नहि छै मतलब ई जे कहबै कि बहुत ब्रिलिंट बच्चा ओइस भऽ जेतै ओइस नहि
नहि ओए सब स किछो नहि हेते खाली बस ओ अपन एगो मार्केटिंग कै रहल
मार्केटिंग कऽ रहल छै हँ हँ अच्छ किछ जे गार्जियनो छै एहन ओकरा जे एकरा एहि तरीकासँ भेल कि न तऽ ओकरा बुझायल कि हँ बहुत मतलब जादा हमरा चा केँ सिखा देती
हँ बच्चे गार्जियने सब केँ बाप रे कोन इंग्लिश केँ शेक्सपियर बना दे जे इसकुल में दुयौ महीना म
हँ जबकि ओ सीखो लेतै यदि जतेक ओ सिखाबय चाहै छै मतलब ओहि लेवलपर ओहि लेवल पर सीखो लेतै तऽ कोन ओहि टाइम मऽ जे यू पी एस सी ट्रैक करबेते ओकरा सऽ
वैह नऽ
ओ सिखो लेलकै जोउ एकटा सिखतै नै बच्चा ओते मत मतलब प्रेशर मे बच्चा नहि सीख पेतै ओते
सही बात छै प्रेशर म बच्चा केना सिखबै
आ तैयो जे छै से तैयो देखबे नै इ गैप जे छै से कोचिंग केँ आ मने एकेडमिक जे म तलब दुनू अथी छै दुनू केँ बीचमे जे कोनो कम्पीटेटिव एग्जाम केँ जे तैयारी कोनो करै छै तऽ केवल एकेडमिकसँ नहि कोइ केओ सभ कऽ सकै छै
नै नै यौ ओइ सबसँ
किया तऽ ओकर मैथ एगो अलगे लेवल केँ मैथ रहै छै आ एकर इ बला मैथ एगो अलगे मैथ रहै छै
हँ ई चैप्टर वाइज रहल एहिमे हरेक जे एगो बच्चा सीख गेल ने जे दशमीसँ छै ई चैप्टर नाइन पॉइंट टू सँ छै खाली क्षेत्रमितिसँ छै एत तऽ अहाँ क्षेत्रमिति पहिले क्वेस्चन आब जैत कैलकुलन चैपटर मतलब लास्ट मे आब नंबर बच्च इस सब नै रह छै ऐ में जे प्रॉपर ऐला केँ बाद फेर ओते तैयारी कर पड़तै एक जे सीेलेबस छै ओए हिसाबे बच्चाक प्रीपेयर होबऽ पड़त
चलू तहन भोजन भऽ गेलै अहाँके
हँ हँ भोजन आहक के नय भेलै हनकि
हँ हमरो भऽ गेलै
अच्छा अच्छा
हम पहिनेहे सँ भोजन कऽ लेने छलौं तहन पड़ल छलौं कनि